हेलो
हेलो
की हाल चाल
हाल चाल तऽ ठीक छै अपन सुनाउ
हमरो ठीक ए
सेह
और की सब कऽ रहल छि
किछ खास नहि कऽ रहल छी बस एनाहिते बैसल रही
आ भोजन भात भऽ गेल
भोजन तऽ कखनि भेलै भोजन तऽ दू घण्टा पहिलेहे भेलै भजन कऽ क बस आराम कऽ रहल छी अहाँ सब केँ भेलै भोजन
हँ हमरो सबकेँ भोजन भात भऽ गेलै भोजन केँ समय तऽ बितलै आ की सब खेलौ अहाँ आए
वएह चावल रहै दाइल रहै आलू कोबी केँ सब्जी रहे
हँ
सलाद रहै दही रहै
हँ
पापड़ रहै अचार रहै
वाह वाह अपन सब केँ नीक बात नीक बात अपन सब केँ मिथिला केँ भोजनो हय तऽ बहुत बढ़िया हऽ न विशिष्ट भोजन होइया
छैहे कि अपना सब ओहेन मिथिलामे जे सचार छै ओ कहाँ कतहु छै हमरा सबकेँ तऽ भोजन जे छै ओमे बहुत तरह तरह के व्यंजन सब छै
सही बात छै सही बात छै
अहाँकेँ की भेलै भोजन मे
हमरा सबके तऽ यौ अहाँकेँ एतय तऽ बुझले ऐ कि एतय केँ भोजन भात कते अथी महग भेटैत छै एम्हर तरकारी तरकारी अहाँ सभके तऽ तयो ठीक भेट जाइ य इम्हर हमर सभ केँ तऽ की कहू ओहेन चीज सब तऽ नहि भेट भेटे या जे उम्हर भेटेया रंग बिरंगा चीज भेट भेटै य अपन सबके मिथिलामे भेटैत तऽ अइ साग सब लेकिन की कहै छै ओ सब कोनो क्रमक नहि रहत नीक नइ रहत स्वाद नै रहे यऽ जहन अपन मिथिला केँ स्वाद तेहेन कहाँ एत तऽ एतुका साग सब मे नऽ
एतय दरभंगामे जे छै से तरह तरह केँ सब्जी सब ताजा ताजा सब साग सब सब चीज भेट जाय छै
सही कहलियौ सही कहलियै जहिया सँ बैंगलोर एलहु हे तहिया सँ तब तऽ अहाँ कहै छी कि कहाँ नीक कतबो कोनो तरकारी कीन लियौ तऽ नीक भोजन नहि बनत अहाँकेँ जेना तरकारी अहाँ जेना कहलियै आलू कोबी एतऽ केँ आलू कोबी खेबै तऽ अहाँके नहि ओहेन स्वाद नहि भेटत जेहन अपना सबके दरभंगा मे भेटैय य मधुबनी मे भेटे य तेहेन नहि भेटत
हँ तऽ फेर बेंगलोर सबके कोनो आओर सब्जी सब फेमस होयइत हेते जे दरभंगा मे नहि भेटैत हेतै
से तऽ बात छहिये लेकिन अहाँके ई बात छै कि एतुक्का लोक जे छै से अपना सभ जका नहि नऽ सब्जीसभ खाइ य जेना आइ हमर घरमे बनल अहाँ खेलियै आलू गोभी आलू कोबी आ हमर घर मे जेना बनल अहाँकेँ आइ बनल छले अथी भिडी के भुजिया तकर बाद अहाँकेँ आलू और अथी सजमैन केँ तरकारी से एहेन स्वाद लेकिन नहि छलै लेकिन इहैसभ छलै भात दाइल सेहा सब खेलहु हेँ लेकिन एतुका के भोजन अपना सब जेकाँ नइ नऽ खाइ छै एत एतुका भोजन अहाँकेँ भऽ गेल इडली खाइ य लोक डोसा खाइ य लोक अपना सब जकाँ भात दाइल नै खाय छै
सुनै छै इडली सब बहुत मतलब पाचन जे छै ओकरा ठीक राखे छै पच जाय छै तुरत सुनै छै इडली भोजन भोजन तऽ बढ़िया होइ छै कहै छलखिन लोक सब
नाइ से तऽ बात अहाँ सही कहि रहल छी जे से जेना की हमर अबै य एतऽ एकटा काज बाली क से कहैय य की की अथि की कहै छै जखन पेट हमर गड़बड़ छलै तऽ कहै छले की कि दीदी अहाँ इडली खा लिअ अहाँ केँ मोन ठीक भऽ जैत पाचन ओसभ ई मानै से तऽ अहाँ सही बात कहलियै य
तऽ की अहाँ खेलियै इटली
तऽ की कहे छै हम हम तऽ डरे नहि खेलौ अपना सब के उम्हर ते नहि खाय छै लोग डरााय छै ने किया ऐ मे उड़द दाइल होय छै उरीद दाइल दय छै ने तैऽ दुआरे
खराब कऽ दै छै
हँ अपन सब केँ तऽ मान्यता सेहा है नऽ
तहि दुआरे
अहाँकेँ जे भाय रहैया छोटका चिन्नई मे ओकरा भोजन भात सब भेटै छै कि नहि ठीक कि ओकरा बेंगलोरोसँ
कहाँ कहाँ कहाँ ओकरो नहि ओकरो बेचारा के तऽ नहि भेटै छै ओ तऽ बुझौ की कि हम सब तऽ की कहै छै बना लै छिए अपने ओ कहाँ बना पाबै छै पुरुष पात नहि बना पाबै छै आ बाहरुका खाना में भोजन में ओकरा मोस्टली इएह भेटे छै अथी इटली सामभर हँ इडली साभर डोसा परेशान छै ओहो
हँ तखन तऽ अहाँसभ जहिया घर आबैत हेबै तऽ अपन मोन करैत हा कि तरह तरह के चीज खा लियै जे सभ चीजकेँ जे छै से अथी भऽ जाय जे नहि खा पाबै बेैंगलोर सबमे सोचित हेबै कि सभ घर आबैत हेबे तऽ सोच हेे सब चीज बनवा कें खा लिय
नहि से बात अहाँ सही सही कहैत छियै ठीक कहै छियै अहाँ काहेकि हम एतय सँ जखन निकलैत छी उम्हर लए तखन मोनमे इ एह विचार कऽ कऽ निकलैत छी ओम्हर जायब तऽ अपन गाँव केँ गामक साग खायब। गामक अरकंच आयो अरकंच खेलिये यऽ बहुत दिन सँ अहाँ अरकंच।
अरकंच तऽ हमरा सबके तऽ हर महीना कहू बैन जाए
सएहे एतय नहि भेटैत छै यौ हमसभ तकलियै तऽ की कहे छै एतऽ नहि भेट छै बड मुशकिल छै एतय बड
अखन सऽ नहि तऽ कहियओ केओ जेताह तऽ कहि देब तऽ हमसभ अरकंचन केँ बिरिया बना कऽ जे छै से अहाँसभ केँ केँ भेज देब आ राखब ओकरा फ्रिजमे जखन जखन मोन होयत अपन झोरा कऽ खाइत रहब
स सही बात छै सही बात छै
सुनलौ कि अहाँ केँ पाप्पा ऐल छलैथ तऽ लऽ गेल छलैथ सब किछ अदौरी तदौरी कुमहरौरी
हँ यौ हँ बड़ा बड़ा बहुत बहुत बहुत मोन खुश भऽ गेलैं ओ खाकऽ आ इमहर कहाँ उऽ सब भेटथ
सही बात ओ कतय भेटत आब तऽ मिथिलांचल मऽ लोकसभ बनेनाइ धीरे धीरे छोड़ि रहल छथिन आब तऽ ककरो समय नहि छै बनबय केँ ओकरा बड कष्टसँ ओकरा घासू फेर बनाउ फेर छत पर सुखाउ फेर चिड़िया सभसँ बचाउ आ फेर पाइन बुन्नी भऽ गेल तऽ ओ अलग फुफुंद लागि जाय त ओकरा बनवे मे तते अथी छै परिश्रम छै कि या कि बहुत लोग नहि बनबै छथिन आब धीरे धीरे ई सब विलुप्त भऽ रहल छै ई सब नहि तऽ ई सब तऽ पहिले गाँव घर मे तऽ ई सब सबके घरे घरे बने ई सब आ आब ईसभ भेट भेटना भेटना नहि भेटै छै आब ईसभ
आ केओ बनाबितो नहि छै यौ केओ इच्छुको नै ने होइ छै आइ काल्हि के लोग आइ काल्हि
अचार ई सब सब घरे घरे बनै
घरे घरे घरे आ आब तऽ देखै छियै लोग अथि की कहैत छै अहाँके अथि बिजनेस भऽ गेलए सभटा तऽ बिजनेस भऽ गेलए लोकके बाहरी बाहरी भोजन बाहरी अथि आब कहाँ ओ सब रहलै अपना सब जेका आब आइ काल्ह केहर ससब से की सब खाइय बर्गर पिज्जा अपना सबके अपना सब ओ सब खाना भोजन बुझैे छिये लेकिन अखन के जेनरेशन ई सब कहाँ बुझे या ह्म
हमसभ तऽ आम जे आम के सीजन एखन तऽ आम के सीजन सब चलैया तऽ आमसभ तऽ भेटैया कि नै बेैंगलुर मे
एताऽ आम हँ की कहै छै आमसभ अहाँके भेटैएा लेकिन उएह छै बड्ड महग दै छै यौ अखने मालद आम कीन कऽ अनलियै हँ हँ सब भेटैएा सब लेकिन बड महग बड महग हँ बड महग
आ गाव घरमे तते आम फरैय छैय की लोग ओमट अमोट ओकर बना बना क राखैया साल भरि खाइया लेकिन वेह बाहर मे कतअ बाहरमे तऽ कीन कऽ आदमी खेत तऽ ओकर अमोट की बनेतय।
हँ, से तऽ ठीके कहै छियै की बनेतै
गाँव घर मे तऽ अमूठ लोग बनाय सुखालै अपनो दियै ओकर परिवारोमे बाँटै। भाय भतीजा बहिन सबके भेज देै जे सब खायत साल भैर लेकिन आब जे छै से आमे ओते नहि होइ छै तऽ कतऽ बनेतै कत
आब कहाँ यौ आब कह आब देख कहलियै धीरे-धीरे कहाँ होइ छै, पिछलो बर्ख अहाँसँ पूछने छलौं तऽ अहाँ कहलियै नै भेलै हँ। अहू बड़ख कहलियै नै भेलै आ आब नै आब कहाँ होइ छै।
आम तऽ आम तऽ ओतबी होइ छै कि अहाँके जे छै से बस अपने कनि खा लिअ ओतबी होइ छै बस आम
हँ, सही बात छै। आब ओहन नै रहलै आब ओहन नै रहलै हमरा लागैएा। एखन के मौसम तौसमो कहाँ ठीक रहैएा नै देखै छियै कखनो पानि भऽ जायत कखनो गर्मी भऽ जायत कखनो ठंडा लागऽ लागत सेहो सबके दुआरे आब ओहन नै उपज होइ छै लीची तऽ भेटल यौ भे लऽ, चारि सए रुपैये किलो। लीची भेटल एतय किलो भेटै छै हँ एतय किलो भेटै छै।
ह अच्छा
हँ
किलो मे तऽ कम चरहि हेऽत हमरा पुझाइया
हँ बहुत कम बहुत कम चरहिया अन्ने अने छलियै तब बुझियौ कि कते हेतै लगभग ओएह बुझियौ तीस चालीसटा हेतै अ एक किलो आनने छलियै हँ लेकिन एतय की करै छै बुझलियै ओ अहाँके किलो मे चढ़ा देत
ओ से बात तें वजन बढ़ि जाइत ह तें हमरा सब ओतऽ त आंहा के खाली लीचियए के गिनै छै ने
हँ सएह बात छै तहन कोनो नहि हम अथि की कहै छै सएह सोचलियैया कि एहि बेेर जेबै गाम दुर्गा पूजा मे तऽ की कहल जाइ छै सब अपन मोनक इच् छा पूरा कऽ लेब अरबी हँ अथी सब खाक खमहाउर खाकऽ खमहाउरो तो उम्हरे
अरे हँ हँ ठीके ध्यान परड़ ओ खमहौरो आब तऽ आइ काल्हि तऽ बहुत कम भेटै छै
ह हँ से तऽ सही कहै छियै ओएह छै तिलकोरक पत्ता ओ ओहो मोन होइया खाय के तऽ ओ कहाँ एतऽ भेटे छै आ तिलकोरक
हं आउ ने अहाँ अहाँ गाम आउ तऽ गाममे मे जे छै से अथी खमहौर जे छै से लऽ जायब तीन पाँच किलो के अपन फ्रिज में राखब आ दू महीना तीन महीने खायब
हँ ठीक छै तऽ सएह सब बला बात छलए राखै छी
ठीक छै ठीक छै
ठीक छै नमस्कार
नमस्कार नमस्कार